हलो।
हेलो।
हलो।
हेलो।
हां, की हाल ठीक छी?
हँ ठीक छी, अहां?
हमहुँ ठीक छी, की सब भऽ रहल छै।
घुमि रहल छी, छत पर।
कतऽ घुमे छियै अखन एगारह बजे राति मे घुम रहल छी अहाँ। अखन एगारह बजे राति मे अहाँ घूमै छी।
हाँ-हाँ छत पर।
हमहुँ ई छत जे बनेलिये है नया वला एही साल।
हाँ।
ई तऽ बढ़िया हेय छै मोन लगैये ऐ गर्मी मे।
और की कऽ सकै छियै।
हाँ गर्मी के की कऽ सकै छियै, बड्ड गर्मी परि रहल ये अपना सब के।
और लाईटो में भोलटेजे ने छै, पता नै।
अखनो लाइटो वलाके बज्र खैस पड़लै है, तुरत-तुरत कटै छै।
एतऽ आबै छै तऽ भोलटेजौ नै अबै छै।
हूँ सही मे दिमाग खराब भऽ जायत हाँ हमरा आइ भोज रहै तऽ हम भोजो नै खेलियै। काल रिकॉर्डिंग करऽ केल अंगने मे छलै दालि, भात, सब्जी जलेबी अ दही।
अन त बढ़िआँ छलै।
बड्ड कोरू सब्जी रहै।
ओ।
कनिके त खेलियै हन ओकर बाद सुसुवाइते उठलियै। कहलियै आब नय खैब। और सब कहियौ कि सब भेलए।
मजे छैय बनेनिहार के अथी नैने रहै छैय जबाब नै रहै छैय त।
नै भोर, भोरके सही रहै। धाने छियै कि लेकिन अखैन पता नय एखुनका भोज रहे ।
भय जाइ छैय अय सब म कनि। करू कनि कम करू भए जाइ छैय नमक कम, नमक जादा ‌।
हाँ से त छैहे।
हावा सब चलैये की।
नय-नय की कहूं एम्हर हालत खराब अय। एक रति हवा नै चलै छैय।
हां रिशूओ कहै छलै मम्मी, बापे रे बहुत गरमी छैय बहुत।
ऐत गर्मी छैय मत पूछ। एहन गर्मी देखल नय जाए।
हूँ।
हम त सुतल छीयै आराम से लाइटके भौल्टेज अप डाउन भ रहल छैय, अप डाउन भ रहल
बाप रे इ गर्मीके वजह से त हमरा मुँह, हाथ, पैर एते लहर रहल ये मत पूछू हम त परेशान छीयै पूरा दिन। एक त ओय अंगना उपलेन अथि विवाह वला अंगनामे से सब टा देखऽ पड़ैया।
अहाँके अपने गाममे ऐइछ न।
हांँ मतलब हमरा मतलब पूरा क्लोजिंग छथिन। तब तीनकर अंगना मतलब हमरा बिना किछ भेटते ने छैन कियाकि हुनके अपना चाचीके तबियत खराब छैय न बहुत। मतलब इ हालत छैन जे कुछो दिन जिन्दा रहथिन कि नय।
मतलब नजदीक छैथ। हुनकर मम्मीके तबियत खराबे भेल जाय छैन।
हाँ पहिलेसँ कहलखिन सुधार भेलैया।
मतलब हॉस्पिटलमे भर्ती छथिन न।
नै भर्ती छलखिन बहुत दिन तक लेकिन आब बाहर गेलखिन हेँ त ओ कहलखिन जे शादी नै करू लेकिन कहलखिन ओ मतलब जे एखन धीरे-धीरे आब आयल जाय छैन कनी क। बाइज त नहिये पाबै छथिन इशारामे खाली फेर ओ पुछलखिन जे बियाह छोइड़ दियै कि करबे करभी त कहलखिन जे हँ करे ले।
अच्छा। की भ जाइ छैय ओ त जवाने छथिन की ने।
की?
ओ-ओ जवाने छथिन कि जादा एजके छथिन।
लमसम ऐज कते हेतैन हुनकर ह सत्तर पचहत्तर के आसपास मे हतैन
अच्छा तखन त ओ
मतलब कनि रच फैमिली के छथिन हसबैंड अथी छलनि प्रोफेसर छलईन अबीयाचू क
ताहिके बाद ओकील छलखिन तऽ, मतलबब हमर गाँवमे न, सबसँ ज्यादा पढ़लम, गरीबी रेखा सँ मतलब उऊपर भऽ, कऽ पढ़ने छलखिन ओइह जमाना मे मतलब नाम चलै छइन तऽ हमरा सभसँ कनि -कनि ज्यादा कलोजिंग छथिन
बहुत अपने जेी यहाँ
ओ चाची आबे छलखिन तऽ, सारा समामान हमही राखे छलियै, हमही सब चीज हमरे पता छलै तऽ ओ अखन कतहुँ किछु रहैत छै, तऽ हमरे अगना आबे छै त कहल और हुनकर एमे तैमे नईत आयल छ बहुत बच्चा छै, मतलब चाइर - चाइर सालके छै, की पाँच सालके पता नय चार पाँच सालके छय ओ हमरा एते मतलब एक रती आबे छै एते कॉल करऽ लागे छै, पूछू मत मौसी आओ नऽ मोसी आओ नऽ, बिवेश सब बरिया बिवेश सब बरिया पार्टी है आओ न मौसी मतलब मिनट भरि ने छोड़े छै।
बात छै ने जतेक बच्चासँ जतेक न्यूज रह उत ह जाहि अहाँ नीकसँ ओकरा साथे व्यवहार करै छियै तैहि ने अहाँए लग रहया
हुँ लाइट काटि देलकए
फेरो अहाँसँ घुला देतियै
हँ बि छै
राइत बाला त बुझले छो। नहि बिहार भेल तहि आ की कही
हमरा सभ गाँवमे तऽ बहुत आदमी हमरा सब गाँवमे तऽ बहुत आदमी धानो रोप लेलकै आ हमर सब के जेमहर खेत छले तिइम्हर पाइनो नहि गेले
बड़ दूरा जगह हर भगवानके
हँ ई तऽ छै फिक्स छै
भगवाने दू रंग के व्यवहार करै रहैत छैथ
हू करऽ पड़े छयन हुनको सबके मजबूरी छइन न।
लेकिन गरीब सबदिस लै छियै
हँ रिमो मे छाचीयौ के कहीं देलखिन ओ सात तारीख के चइल गेलखिन माछ बनाबे ले
अचछा
हा पढ़ता हु एक त चूल्हा के ताऊ। माछ बनाऊ ओ परेय छै पूरा लइ लहर रहल यऽ।
उपरसँ गर्मी मे गर्मी हो च। गरीमीमे चूल्हा लग बैसले मे।
मजबूरी अबय छय। प्याज पीसे लेल माझिल तऽ मिक्सचरे नहि चललै खरापे भ गेलै जाउ।
जाऽ मंगल छै।
मां गेलै प्याज पिसयलै, तऽ चलबे नहि केलै। ओ बनलिय तऽ खत ख न से की कहलियै
आय मिक्ससर बला मिक्सर बला जार
हुं ओहो मे हुनका की कहै छै, खेबो नहि केलखिन।
ओ दांत दर्द करे लगलेन, ते तरलाहा खेलखिन औ चिबेबते छलखिन ते जे दर दांत दाँत दर्द करै छलनि, वैह बाटे चीबा लेलखिन। कहलखिन आब हम एखन नहि खैब, हमरा काल्हि भोर मे तिमन द देब।
ओ आ माछ में कांट रहय
तय दुआारे, माछ हमरो नय निक लगये कांट दुआारे।
हम तऽ माछ माॅस नहि खाय छी, बस ओ अथी की कहे छै, बना दै छी। मुरी में एते, एत महक लागे एते महक पुछी नय। ओ माँ जे धोने छले, से एते हमरा कल पर महक लागे छले, हम कल पर नहि गेलहुं।
लेकिन लड़की के खेबाक चाही, कमे सम के।
चित पर नहि चढ़ै छै, एहन किछु नहि छै। ऐह होइ छै ने किछ नहि छय अय नहि ऐहन किछ नय छय, माछ माॅस नहि छोड़बाक चाही, हम छोड़ देल ये। हँ अगर चित पर बैसत त इ नहि कह बय नै खैब, अगर नहि बैसत, हम नहि खाइ छी।
ह ई तऽ
लम सम अयबेर, हमरा बहुत दिन भ गेल।
खाय छलिय ये माछ।
हँ, पहिले खाइ छलियै।
हँ जी जादा कोनो चीजके अगर अहां कन्टिन्यू खा लिय ओ फेर अहां के मन स उतरि जयेत।
क्योंनोने खेलिये मतलब हम पूजा पाठ में जे मे श्याम बाबा स लागि गेलियै न
जनवरी फरवरी से शायेद लागि गेलये, कि मार्च अथीे स आ दिसम्बर से त हमरा चित पर स तहिके बाद स उठि गेल। हम रो अथी।
मतलब अथी और सब
हँ तऽ ओहि में लगेलयै त, हमरा ओकर परसल नय होइया‌। फेर हम ओथियो लेबे लगलियै तुलसी माला। दीदी कहलकौ ह तुलसी माला नहि ले, नहि खेमऽ ओ अलग बात छै, लेकिन तुलसी माला
अच्छा-अच्छा अच्छा।
एक दिश तत्ते हमरा छलै तुलसी माला-तुलसी माला बाप रे हम ता ई हालत भ गेल छलै कि लेकिन फेर कहलियै ना, ठीके कहलकय दीदी किछ दिन अखन नहि ले। कियाकि शादियो सब नहि भेल छलै न, तऽ कहलकै जे अखन नहि ले। शादी सब भेल रहल, एगो उम्र आबि गेल त अलग बात छय।
आवाज कटैया अहाँक। हैलो हैलो
अओर सब कि
और सब बढ़िया अइछ। पढ़ाइ केलहुं कि नहि। अबाज आहाॅं के कैट रहल यऽ।
कहलौ करै छीयै, अपना भैर करै छियै पढ़ाई।
हमरा त किछ नहि भेल पढ़ल, एखन तो दू दिन स भेबे नहि करै यैं, लेकिन टेस्ट केना छोड़ दियौ, त टेस्ट ऑनलाइन छलै त एखने याद एले हँ तऽ देलियै यैं।
अथी करै छियै। फॉर्म-तॉर्म भरलियै हैं कि
नहि ऑनलाइन टेस्ट दऽ दै छियै, जेना हरेक सब्जेक्ट कऽ। माइथ रिजनिंगस, जिके, जिएस, सामान्य विज्ञान हिन्दी सब चीज क।
अच्छा नीके छैय। ऑन लाइन मतलब अहाँ फॉर्म-तॉर्म नहि भरलियै हं।
नहि अखन फार्म नहि भरलियै यैं, हमरा तऽ पूरा उम्मीद खत्तम